की हाल चाल लालू
ठीक छै तोहर
ह ठीक रहलू
आओर सब कह
आओर सभ चलि रहल जे खाना पीना भेल रहलू
हँ तू कथी
ठीक भऽ गेलै बाल खाना
ह खानामे कथीसभ खेल ह ह हँ हँ
नहि नहि अपने लू सुननामेल कतौ घूम गेल रहै
हँ ह गेल छलियैए कनी कपड़ा देखय लए गेल रहियै
ओ अ
हमरा नहि लेबय के छलैएा चाचीके लेबय के रहै
ओ ललो
ह आर
आओर सब ठीक छि ललू
ओ तब नानी गमेमे मन लगै छै
हँ
ह गाछी उछी जाइ छी घूमय लए कि नहि
कतऽ
गाछ बिरछि जाइ छी घुमै लए कि नहि तऽ कथी देने छै भानस कऽ कऽ नानिये
नानी बनेन रहोउ बाहरसँ दु किलो रसगुल्ला गोललाउ रहू
हँ
ओरी
हँ
तरकारी
अच्छा आओर मामी बौआ सब ठीक छै
हुँ
अच्छा आ बौआ कतेक टा के छी
जतेटाके पहिले रहै ओतबहि टाके छै
तऽ बदमाशियो करैत हैतेय गुटे भागि जाइत हेते बाहर ताहर ह कैल की ओहि बेर गेल रहिय तऽ अथी रह त आब तऽ चारि साल के भऽ गेले तऽ आरो भगैत हेते आओर कह नानी कीसभ कहै छलए
नानी की कहथिै नानी खाना पीना खुएलक आ
हँ
नानी यों सुतल छै हमहूँ सुूतल रहु
ह हमरो बारेमे किछु से कहै छलहे ह आर म मामी दुनू मामी आयल छै किए एकेटा हँ
हुँ
दुनू मामी आयल छै कि एकके गो
ह एगो आबि रहल छै एगो रास्तामे छै ट्रेनसँ आबि रहल छै
ओ तऽ ओ तऽ बड़का नानीक भर गेलीहे कि नहि
नहि
चलि जयहेँ बड़का नानी घर कतहु ने कि नहि आयल हए ओहोसभ अबैत छै तऽ अबै छै अपनो नानी के घरमे तऽ कहतै ने
ह टाइम मिलतै टाइम मिलतै तऽ जेबै
हँ घूमि फिर लीं हैय गेला हन तऽ पाँच दिन रही है घूमिफिर तऽ अपन तहन अहियाँ
गोर लगााय तोड़ लगा देतै तब जेबै न नहि जेबै
तऽ देबे करतौ किियाबऽ कालमे आ तू गोर लगााय नहि देतौ तऽ तू नहि जेबही भेँट करऽ लए कत ओतऽ जे एलए ल त लालची देबे करतौ तू लालची थोड़े छह जे तोरा पाय दतो तबे तु जेबहिं
बिना पैसाके काम नहि चलै छै तोरा पता नहि छौ
आँ
ह कथी
आओ किछ पाइए छै जैहेँ बड़की नानीके अङ्गना सेहो जैहे ओकर बाद ओहि अङ्गना चलि जैहेँ स्वराठ वाली ी नानी के एतऽ चलि जयहे सब लोग घूमि फिर लीहें तहन अबिहे पाँच दिन मे पूरा घूम हे गाछी वृक्षी सौंसे जैहें आम फड़ल छै कि नहि
आँ
आम फरल छै कि नहि
आम बहुत छै
आ बेल
उूँ
बेल फड़ल छै कि नहि
बेलो छै फड़ल बहुत
त आब कालमे लेने यहाँ तोर क चारि पाँचटा
े देह मे पावर नहि है क
तऽ तू सोे तोर भी नानी के कही नानी माँ कहलके गलो तोड़वावय लेल नहि नानी नहि ककरोसँ तोड़बा देेतै जे आमके राखियए नहि छै ने
हू
से तोड़बा कऽ देतै
ह
पोखरि पर गेली है कि नहि देखल लय
पोखरि व ग गेलल रहिए नहाय लए
तऽ पोखरि पर क
कहिलये नए बहुत छैमे प आमे कमिय नहि छै
तऽ लैहे आ थोड़े आम लेने हे एक बोरा एक बोरा अपन जेतैय तहनत मालदह ले नहि हँ ए भोरके तऽ भऽ गेलै आब साँझके बनेबै
कखन बनेबी रातिमे साँझ के रातिमे बनै छै
हँ रातिमे बनेबै
आँ
हँ रातिमे बनेबै रातिमे बनेबै
आ
आ रात मे बनैबे भिंडी का तरकारी ती बनेबै रोटी बनेबै आम रहतै खेतै एखन तऽ दिनमे बनेने रहियै उएह सब्जी रहतै आ बनेबै भिन्डी दिन बुझि सेहो छै अथी कु्डली के भुजिया रहैये बनेने
मौसम उम्हर ठीक छौ गरमी तरमी नहि ने छौ
हँ बड्ड गर्मी छौ की रौद उगल छौ प्रचंड मेघ लगेले रहे हटि गेले मेघ आओर कह
आओर सब चलिए रहल छै
आर कथी कहै छै तऽ नानीके कला ने अथि लऽ अबै छै लिट्टी समोसा ओतयके बड़ नीक बनबै छै मौगी मुरही कचरी लिट्टी समोसा ब्रेड पकौड़ा आ सस्तो दै छै पाँच रुपैये तोरा बम दै छै आ ब्रेड पकौड़ा दै छै आ समोसा दै छै छओ रुपैेये जहे लऽ लिहे मामियो सभ लए लऽ लिहे नानियो लए लऽ लिहे आर अपनहु लऽ लिहे पचास साठि रुपैया के सभके भऽ जेतै एक एक टा के लिट्टी ल लि एगो कऽ समोसा एगो कऽ बम कनि कनि मुरही लऽ लिहे भऽ जेतौ
आ ठंडा उंडा कीन कऽ दै छौ पिय ले की नहि कहलियौ ए ठंडा तंडा कऽ दै छौ कि नहि नानी
नानी खोजैत रहौ तोरा
नानी ओनाहिते खोजै छौ पूछै छियौ ठंडा उंडा दै छौ कि नहि आनि कऽ
के
नानी
ठण्डा क सर्दी ह ठण्डा के पीयब
खाया पियमे ओते नहि देखै छै खइहे पीबीहे नानी गामे लोक कैले जाइ छै खाइ पियै लए
आ उं
आँ लडुआ कथी लड़ुआ तऽ बर तंग करैत हेतौ ओकरा जैहे जब दोकान तऽ एगो के चॉकलेट आनि दीहै ओकरा बड़ नीक लगै छै डेयरी मिल्क एकटा कऽ आनि देबही
हँ पैसा भेज दिहे तऽ
अच्छा कहबै भेज देतौ ओतऽ हम भेजबौ कि मामा भेज देतौ मामा के कहबै
हँ
तऽ नानी गाम जेबही तऽ हमरा भरोसे कि मामा सभके लुटबे
ककरा भरोसे जेबै
मामा सब भरोसे मामा कहलको ने जे जााकऽ नानी गाम घुमि आब एतऽसँ गेल है होॉस्टलसँ गेललै आर कह
आओर सब तऽ चलिए रहल छै जायब कनि कनी भीड़ पर जेबै घूमै लऽ आइ
ह आरो कथि कहैत छै कथि कहैत छै कपड़ा लत्ता लऽ कऽ गेलिहे कि ओनाहिते गेलिहे
उं
कपड़ा लत्ता लऽकऽ गेलहिए
अनाहिते के लि खरीदबे तऽ कपड़ा
े कपड़ा गन्दा कऽ के हेवी रखले ले जता तऽ नानी धो देतू लेने जायती तऽ नानी धोइये देतौ ने कपड़ा
हँ
नान धोइयत तू जेति लोकख त
जो आबऽ के नहि छै
हँ हँ आर क हँ आरो आर कतय गेल छलियै घुमय लए
आँ
आओर कतय गेल रही
एकखन कतहु निकलिय जेबै भीड़ पर
आर कतय गेल रही घूमय लए
आँ
रहिको गेल रही आ हाट जइ हैं हाथ घुमय लए जइहे
पैसा भेल पहिले
अच्छा ठीक छै आ ओतहु दूगो मॉल घुमलैए खुललैए जा कऽ मॉलमे घुमै हे
हँ कपलेश कर गेलीहै कपिलेशर चलि जइहे एक दिना
त कय छै
हँ सोम
हँ
चलि जिया एक दिन कपिलस्वर एक दिना चलि जया मधु ब काल मन्दिर है अच्छा भेजबा देबो कहि कऽ
भेजबू तऽ बादमे कुछ नहि हेतौ
अच्छा भेजवा देबू
आँ
रपहियआा
एक हजार
अच्छा ठीक छै भेजवा देबू
हगबत ठ कहौ ने